की यै की हाल अछि ये?
बढ़िआँ बढ़ि बढ़िआँ बढ़िआँ अपन बतबियौ।
हमरा मस् की कहू लागल छी खाना पीना बनाब पड़त मोन नहि करैत रहैया एकदम से अहाँ के त बनल बनायल मियैया खा छी खूब।
से त मिलैए से तऽ हमर मम्मी छथिन माताश्री छथिन माय हमर बना दे छैय तऽ खालै
तै तऽ कहलौ अहाँके त आरमे अराम अराय अइछ खाली आराम कर बैस क खाउ पीबु आ हमरा तऽ बनाबऽ पड़ैया। आह जाना तऽ अहाँ जाना थोड़े ऐस मौज मौज मौज मे रहबै जे बैस के मिलत चाय मिलत नाश्ता मिलत कॉफी मिलत बनबै
अक्ट मुंह ठोर होय छैय न ओहन कनी जाकरो जका
तऽ मुँह केहन भऽ गेलियै भगवान मुँह न नीक बनेलथि यै किया ये ए ना किया ये थोर एते ताक किया पसैर गेल अहाँके?
ओ अहाँके लागैया लेकिन नहि हम हमर
आयै केहन लागै छियै नहाय तहाय नहि छियै महकैत रहैया सब कहै छैलै देह महकैत रहै छैय नहाय किया न छैय नहि नीक लागे। अहे किया एन मु कनेशेंपू
से खूब दै छियै ये खूब दै छियै हमरा त लागैया ने अहीं के के जरूरत अछि कनि अहाँके जे मुँह कान आइछ ना से कनि देखै छी आ नहि नीक लागैत रहैया कनी नीक नपुत सनक मुह बनेने रहौ नीक मुंह बनैब त नीक लाग
ओ केओ कहतै मनुख जेना लागै छियै बुझलियै। बाल बच्चा तऽ हमर बहुत नीक अइछ अहाँ से तऽ नीके अइछ की
से तऽ नीके नहि नहि नहि हमरँ सँ हमरा जेना रह
काइल की भेलै अहाँके काइल भेलै अहाँके बारिश एते बारिश होइ छलै बारिश होइ छलै। अहाँके पूरा रास्ता पर पाइन लाइग गेल छलै हँ तऽ की कहै छैय अँ अँ इ हम बर्खी के एक बजे आबऽ वाली छलै मैम तऽ नहि एलै तहन फोन केलक जेे बारिशमे हम केना आउ तऽ ओ नहि आयल तहन फेर की कहै छैय ह अरे नहि आयल तऽ नहि पहिर पेलक नहि एक बजे तहन फेर ओ चाइर बजे पर सुनियौ तऽ तऽ की हँ तऽ ताहि के बाद फेर मिट्ठी के मैम आब हमर छोटकी के मैम आबऽ वाला छले चाइर बजे जे ओहो ओ चाइर बजे एकरो हम ध्यान नहि देलियै एके बेडरूम उ आइब गेलै ओइ रूम में इ ई एहि रूम मे ओ आय के बाद ई छलखिन हे अपने आर ओ दूगो छलखिन हे दू गोटा से दुनू आदमी से हो पालकोनीमे एना छैय किना जेना लागै छलैन कि कतब आवारा जेना बैसल छलै तन कलियैन जाय जाइ जाउ छत पर। तहन फेर छत पर जाइ गेलत हँ छत पर जाइ गेलत। हँ छत पर जाइ गेलथि ओ बड़की बाली बेटी के मैम के मुंह तऽ सगवगा गेले जे की कहे छैय ककरा आइन लेलक एना केहन पढ़ा कते रुपआ दै छियै ई दै छियै सब पूछ लल हम नीक पढ़बै छियै कि नहि एहन पै एतौके काज ज जलन खूट भऽ गेलै।
कीया से ई बात तऽ गलत छैय एना नहि एना नहि जरत चा एकटा शिक्षिता छथिन शिक्षिता के हमेशा आदर पूर्वक रहक चाही।
हम कहलियैन कागहग तऽ की कहे छैय जे की कहे छैय यौ हुनका तऽ हम कहलियैन जे एक घंटा एक दियऔ आधो घंटा हम अहाँके देब मगर अपनो अहाँ समय नहि देबै आर हम ककरो अनबो नहि करियै से हमरा
नहि हुनका समयके कीमत तऽ देखियौ अपन अपन सबके मोन होइ छैय हमरा ज ओकरा से नी नीक लागत हमरा जेकरा से लागत जे नहि ई सक्षम छथिन तऽ हिनकासँ हम पढ़ेबनि ओहि लेल हुनका
छथिन ओ जे छथिन से से जे ई सब कहै छलखिन आहाँ बाप रे बाप बड सुन्दर छथिन अपने घरमे कन ह उँ हा छोटकी बाल्टी हँ हँ खूब सुन्दर छैय। सभ कहै छलै बाप रौ बाप हिनका तऽ ककरोसँ करायल जाइ छलै। बहुते न त एकके साथ आबि गेलखिन मैम सब की कहू पूरा अस्त व्यस्त भए गेल रहउ त आहूँ सब भैर दियाउ
ह सब छलैथ हे अपन बढ़िया से पढ़लथि ने बच्चा सब?
मैम जे छल सेहो भीज कऽ की कहै छैय से ओ आबि गेल छल पूरा पैर में एते भिजल छलनि बेचारी के पाइन बहुत भऽ जाय छैय ने जमा भऽ जाइ छैय तऽ घर में गन्दा तऽ नहि लागल हुनकर जींस बेचारी के भीज गेल रहन कहइ छलैथ भीज गेलै न कऽ हम कहलियय चलू आ पढ़ा दियौ हँ
की करबै एनाहिते होइ छैय बरषा के मौसम मे एहि दुआरे कहै छैई जे कनी नीक से देख कऽ साइडे साइडे किया नहि चललखिन साइडो मे पाइन छलै लागल?
आब की कहै छैय कहल
कनि थालकीज से कनि दूर भऽ कऽ कनि साइड साइड जे चलथिन तऽ जींस नहि भीचतेन कनि ऊपर पर क क किया नहि लेलखिन?
कतेक ज्ञान दैछियै अहाँ जे ओहि दिन थाल मे गिरल रहहिय स भुइल गेलियय हा यै ओइदिन ओहि दिन गिर गेल रहिय थाले थाल पूरा देह भऽ गेल रेह ओतऽ नीक नीक भेल जे की कहइ छैय ह हमरा तऽ सब टा याद ठीक सस सब छले ह की कहउ
नहि हुनका
नहि कानू नहि कानू चुप भ जाउ खिलाउ अपन आरामसँ बुझलिय नहि कानइ जा जाउ अपन खेलाउ आ बुझलिय ओ चीज एहिसँ खेलाउ तऽ ओ खेलाउ तऽ ह की कहू य पैसा पैसो तैसो नहिे अछि यइ पैसा कनिक भेजबे से तऽ होइया
नहि कोनो बात नहि से अहाँ की करबै अहाँ किछो कऽ क केनाहितो कनि करबियो कनि बच्चा छथिन एना जे कनथिन तब फेर ठीक नै लाग
याइ कत्ते अथी सब आनि दैय छिये डब्बा डुब्बी सब खेलेतै से खेले
करबे कनि मनी तऽ होइते छैय ने एना एना क क आर की जलखै में की बनेलिये य अखन
जल जलखइ मे तऽ अहाँके भेल रहए उएह समोसा छलए तकरे ओकरा गरम केलहु हँ तऽ उएहम गरम कऽ कऽ सिंघारा के हँ हँ सिंघारा घरमे बनेने सिंंघारे के गरम कऽ के हिनका सबके देलियइ हमरा मोन नहि छले पैर ततेक टटैनी उठि गेल अछि पैर तत टटाई या की कहू पेर एकदमसँ तटा रहल अछि बर तटा रहल एकदमसँ हठ
कनि एकटा किछु बाइन्ध बाइन लिय ने पैर में एकटा रस्सी तस्सी अ बान्हि लेब तऽ कनि ठीक रहत ठीक लागत कहै छथिन सभगोटा जे कनि रसी तसी ब्ला स ठक बोल छै ठीक करब कनि म नहि हम केना हम से तऽ नहि हेतै हमरा बनबै तऽ केना बब
ओऽ बैसू ओतऽ रहू ने बदमा सी नहि करऽ चाहे
की बड बदमाशी करैत छथि लेकिन अहाँके बाल बच्चासभ लेकिन
यह की कहू एक तऽ मौसी जे छै ने
मौसी तऽ बड नीक छथिन हम तऽ मिलल छियनि हुनकासँ देखे मे छथिन आ तेनाते सुनैमे हुनका सभ तऽ मिलै छियनि तऽ बाप रे मन खुश भऽ जाइ य हमरा कहैत रहे छथिन हमर बगल अगल के सबगोटा ये ओ तऽ बडड नीक आदमी छथिन हमरा जहने देख देखैया ओहन जे बाल बच्चा भऽ जायत आओर कथी छै तहन त नै ओ नै नै से बात आह के गलत ह नै नै इ नै उत गलत कहै छी अहाँ ने से बात ने छै तहन बात नहि कहियो
सब होइ छै लोकोग फेेक दै छै एनाहिते फेेकै छै कारण
हुनकर मौसी तऽ मौसी तऽ मौसीए छथिन नहि अहाँके लागैया हुनका बारेमे बड सुननेे छियै हमरा तऽ मोन करेते जे कहिया मिली हुनकाँ
नहि नहि य गलत कहियो नहि मिलब ये एहन छथि नहि नीक छथि
मौशी ए तऽ हमरो मोन होइत रहिये जे अहा जे कहिया मिलबनि हुनकासँ बड नीक छनि बड नीक स्वभाव छथिन तेहने देखे मे सुन्दर बाप रे नेना
नहिदम नहि आइ आइ अहाँ के सोचै छी पनीर के आ शिमला के सब्जी बनाउ आ की कहै छै सबबै ब
ओ से बने बा आइ आ ब्ड नीक छैायथ हमरा घर में तऽ कुम्रुरोरी आलू के सब्जी बनले
अहाँके घर मे रोज कुम्हरोरए रहहिय कते कुम्हर
हमर पापा के बड्ड नीक लागैत छै तऽ सभगोटा कुम्हर बड्ड छै एकदम ततेक सारा दलान वाल लान बाला हँ दलान पर जे बड दलानप जे दलान बैद से तते लत्ती धऽ देने छै तते सारा जे तते लोकके बँटल मे एहिबर एहिबर तऽ खतमे ने होइत छले तत
आ अपने बनेने हत जााद क से हमरा सबके देव से तऽ हत ने कियकि अहाँके लागि जायत नहि अह अहाँ किछु देब
छिय अ त अयो बेर चरौ बना कते सारा देने रह फेर
बना लेब चरौड़री बुझलियै चरौड़ी तरौी बनाेिय ई सब आवके के चाही आह सब केकि भ गैली त अहा एत कोनो मेहनत नहीं करई छै किछो काज करे छियै बैसले ते रहे छीिय हाथ पथ बैसल रहे छीिय एकदमसँ लागैया नहि ई नीक बात सब नहि अछि बुझलियै काज कििया करियौ अ आइ काल्हि डंटा वाला लोग पोछा करे या कते हाथ से करे छले नीपा पोट गोबर से नीपे छलै गोबर से लोक नीपे छै एक
खन हमर घर में तऽ माटे माटि तेज तऽ हमरा कतऽ पोछा लगायब कतऽ तऽ हमरा घर मे ने पोछा लागै छै हमरा घरमे गोबरसँ नीप दै छियैनि गाय रखने छी
के घर अछि एलवेस
नहि ऊपरमे तऽ एलबेस्टर छै ऊपर मे तऽ एलबेस्टर छ दूटा घरमे एलबेस्ट कर देलियै आ ई पाछू साइड से जे घर छै पाछू साइड से वाला घर में ओहिमे नहि ओहिमे अथी छै ओहिमे उ माटि के नहि छै ने ओहिमे ढलाई छै ऊपर से आ चादी ईटेवा देने छियै आ नीचा से जे अइ से माइटे भराल छै अखन प्लास्टर नहि भेल यए लेकिन सोचै छियै जे कनि पाइ नहि नहि से नहि दुखाइ सोचै छियै जे कनि पाइ कोड़ी हेतै कनि ओकरा प्लास्टर कऽ देबै सबटा पकिया कऽ देबै ओकरा पकिया नहि पकिया भऽजेत चलैत फिरै मे बड नीक रहते न एना जे घर एना तऽ अहाँके क देब एना जे रहै छै न एहि वला साइड मे घर मे तऽ नहि भऽ पाबै छै ताहि दुआरे की करबै तेना तेना कऽ ठीक कऽ कऽ बढ़िआं से भऽ जेतै तऽ नीके छै
ह यै दुनू झगड़ा तत करैत रहे छै समयझे मे नहि आबैत रहे छै एकदम सब माथाक
तऽ अहाँ के बेटी अही जेना अहाँ के बेटी झगरोटी अँ अँ आहुँ के बारे मे सुनने रहुं आहुँ अपन बहिन से एनाहिते लड़ै छलियै तऽ लड़े छियै जेनाहिते अहाँ झगड़ा करै छियै तेनाहिते ते अहाँके बेटियो सब सीख लेलकै एहि दुआरे कहै ताहि दुआरे कहै छै ताहि दुआरे कहल जाय छै जे ने एना करे ले जेनाहिते करबे तेनाहिते ने बाल बच्चा सिखते एहि दुआरे कनी नीक से रहबे तहने न बाल बच्चा सिखत
सुनते नै रहै छथिन जे सुनिते नहि रहै छथिन अहाँ जे मतसुन भऽ गेल इएह कनिक सुनैयो बातो के त सुनियौ कनि गौर करियौ कि एहन मतसुन अहाँ किया भऽ गेलियै से नै समझ मे आबैया अहाँ जे छै कनि दिमाग लगबै कनि काज करियौ काम धंधा करियो नीपा पोती करियऔ अंगना के घर के पूरा माटि से निपियो लेबा लगबिओ लेबा लगा बर्तन सब साफ करू ई सब का कनि चिपरी पारि देलियै क कथी महीष बि येला कथि भेल या लड़का भेल या कि लड़की भेलया की भेला आ यो एना किया भऽ रहल यै कथी सब भेला महीष
नहि महीष नहि